जी नमस् कार।
नमस्कार आओर बत तैयौ अहाँ के हाल चाल कैसन छै।
जी हमर हालचाल सब नीक छै अहाँ बतैौ अहाँके हाल चाल सब कैसन छै।
हँ हमरो हाल चाल सब नीक। छै आओर बताबै छै ने अहाँके। परिवार मे सब कोइ नीक छै सब। कोइ ठीक छै।
ई हमर परिवार मे सब लोग नीक छै मम्मी पिताजी बाबूजी भैया दादाजी सब लोग नीक छै सब लोग खा पी के सुति गेल छै अहा के की बताउ ने अहा के खाना पीना भ गेल। छै।
हँ हमरो खाना पीना भऽ गेल छै आओर ओते न। अहाँके खाना पीना भऽ गेल छै तऽ भऽ गेल छै तऽ। कथी कथी भेल छै।
हमरो खाना पीना त भए गेल छै भात भेल छै दालि भेल छै तरकारी भेल छै तरकारी मे खैले छी कटहल के तरकारी खैले छी ओकरा बाद मशरूम के तरकारी। खले छी इतना नीक लागे छैज मशरूम के तरकारी खायलाे छै।
अहाँ अहाँके तऽ कहत। रहले छी। कि मशरूम के तरकारी हमरा न नीक लागल अ त आज नीक लागै छै।
अहाँके हम न बोलले रहे छी कि हमरा लागत रहे छै कि ओ जो पेड़वा पे उगै छै। उजर उजर छाता जैसन हमरा लागत रहे छै। ओ मशरूम होइ छै हमरा नहि पता छेक रहलै छै कि कोनो आओर चीज मशरूम भेल रहैत छै। हमरा लागत रहे छै कि जे पेड़वा पे ऊगे छै ओहि मे की कीड़ा ई सब देखले छी पिलुवा इ सब देखे छी नु। तऽ ओ हमरा न नीक लाग। देखे छ तऽ हमरा उ बड़ा मतलब अजीब लागे छै ते ए ले हम सोचले हमरा न पता छै ते ओ दिन अहाँ से हम बतयले रहे। तऽ हमरा बतियाय छै कि मशरूम के खेती घर में होक छै एक आदम बड़ा साफ सुथरा जगह पे होक छै तऽ हम सोचे छी कि देखे छी कैसन होक छै तऽ हम बाजार में जाय छी त देखे छी ब्लू ब्लू डिबा मे उजर उ जे बेचै छै तब छोट छोट रहै छै तऽ सोचै छी कि तन चखैके कैसन लागै छै तऽ ओए खाइ छी तऽ तनी नीके लागै छै लेकिन पनीर से बढ़आँ नहि लागै छै केतनो भी।
हँ इहो बात छै पनीर से बढ़िआ नन लागै छै पनीर के एगो अलगे सवाद छै एगो अलगे ओकर। स्वादिष्ट लागै छै। पनीर सबसँ स्वादिष्ट त हमरा खानामे। ब आलू आ। चना पनीर। के सब्जीेए लागे छै। अहाँके ओहिसँ शाकाहारी। खाने में कोन खाना सबस नीक आ स्वादिष्ट लागे छै।
हमरा तऽ अइसे शाकाहारी खाना बड़ा पसन्द छै हम तऽ बार बार बार बार खाली शाकाहारिए खाना खाइ छी आओर सभसँ ज्यादा पसन्दो छै एहिसे अगर देखै छै देखल जाइ छै सभसँ पसन्दमे तऽ हम हमरा जादाा कुछो तऽ नहि लेकिन सादा खाना इतना नीक लागै छै कि की कहू सादा खाना नीक लागै छै जादाा मसालदार खाना भी नीक लागै छै लेकिन ओतना मसाल मसालदार खाना नीक नहि लागै छै काहेकि ओ सेहतके हानिक कारक हो छै ऊपर से हमर घर में दू दू गो पसेंट छै दू दू गो मरीज छै दिल के तऽ ओहि कारण न बनै छै हमरा घर में ओ लेकिन हमरा घर में सादा खाना मे जैसे बनै छै कबो कबार कचौड़ी बनै छै। तऽ नानीजी कह घयू के जगह रिफाइनक जगह मक्खन के इस्तेमाल करै छै चे घी के इस्तेमाल करै छै ओकरा बाद बनै छै खीर बनै छै खीर हमरा घरे खू। बनै छै मतलब की सेवई के खीर बनै छै फिर एगो कोनो आबे छै चावल कथी दनी नाम छै, पाँच- पाँच रुपआ में दस- दस रुपआ में देवे छै, एगो पैकेट बड़ा नीक लागे छै चावल बड़ा मुलायम-मुलायम। होइ छै ओकर खीर बनै छै इतना मस्त नीक लागै छै खीर क हम अहाँके की बताउ, अहाँके खैले छी अहाँके खैले भी हम समझली बुल्लू रङंगगके पैकेट में आबै छै उज्जर-उज्जर दाना उकै छै।
रु, रुचि राइस के चावल हँ। खयले छियै ओकर खीर बड़ा नीक लागै छै बड़ा स्वादिष्ट लागै छै, हम तऽ कितना बेर बाजारसँ खरीद कऽ ला कऽ। आ दूध अच्छे से गरम कर। के दूध के उबालके। उबाल दै छियै फेर ओहिमे रुचि राइस डालि दै छियै आ। फेर ओहिमे अच्छे से। ड्राइ फ्रूट दऽके काजू किशमिश छोहहारा पिस्ता बदाम ई सबके। कुन के बूक कऽ आ ओहि में डालि के आ फेर इलायची डालि दबै छियै, आ अच्छेसँ ओकराके बना कऽ मक्खन ओहिमे डालि दै छियै, ई बड़ा नीक लगै छै ओकर खीर आ फेर। आटा गूँथकेे आऽ पूड़ी ओहि में जीर ओहि में सॉफ मने जीरा नहि होइ छै। ओ जीरा डाल दै छै आ फेर। नमक आटा में डाल। के आ करुआ तेल डालके सान। के पानी। थोड़ा डालके ओकरा के अच्छे से सानि लेै छियै, पूरा मोलायम आटा सान के आ ओकरा के। गोल- गोल पूरी लेखा बेलके। सुनै छिय अहाँके।
ज।
ह गोल- गोल पूरी लेखा बेलके आ निमन। नीक से। छान देवे छी एतना नीक। लागै छै पूरी यर। रुचि राइस के खीर मत पूछि अहाँ के और, और भी हमरा बहुत पसन्द छै सेवैया। पसन छै। सेवइ के अच्छे से ओकरा के भूज लेबै छियै। फेर दूधमें ओकरोके धऽ के बना लेबै छी, सेवइ या खीर आ आलू मटर। पनीर के तऽ सब्जी पते छै, बड़ा पसन्द छै हमरा आ। आराम सलाद आ चटनी धऽ के बड़ा नीकसँ लागै छै, बड़ा नीक खाना बहुत स्वादिष्ट हमरा लागै छै, इह सभ आओर बतैय ने अहाँके खाना-उना बनाबै सभ नीकसँ चल आबै छै।
जी हमरो खाना बनावे सब नीक से चल आबे छै, हमरा तऽ कई तरह के भोजनों बनाव आबे छै। आ सही करले छै। हँ एकदम मतलब सही कहलै। सही कहै छी, लीची राइस के जो खीर रकै छै ने ओ हमरा से मतलब सेवइ के खीर ज्यदा अच्छा लागै छै, चावल के खीर से लेकिन रूचि राइस के जो खीर छै। ओ तनि अलगस। स्वाद होक छै चावल के खिर से आ हमरा तऽ बनाब। हमरा तऽ बनाबयमे आ जाइ छै ते हम तऽ पूरी बना लेबै छीै रोटी बना लेबै छी दालि कूकरमे लगा देबै छीै सीटीमे सिटीवला भात बना लेबै छी ओकरा बाद हम देख ले छी मम्मीजी सबके कि ओ लोग बड़ा अच्छासे मतलब कि भात बनाबै छै पहिले का करै छै डेकचीमे एक तसला गरम पानी कर लेबै छी करीब पाँच दस मिनटल चूल्हापे चढ़ा देबै छै गरम पानि आ जैसेही पनीया जब गरम हो जाइ छै तऽ ओहमे भातवा सब डालि देबै छै जैसेही भातवा डालि देबै छै तऽ ओकरा बाद तहिखन फेन अबै छै उपर उपर आफेनवा जे चैल आबै छै ओकरो बाद पसार देबै छै फेनु चारि तीन चारि मिनट मे फेनु चढ़ा देबै छै फेनु भातवा बनि जाइ छै बड़ा नीक लागै छै देखहो मे ऊ भातवा आ दालि तऽ देखबे करै छै सब्जियो खूब तरह के हमूँ बन बना लेबै छी। सब्जी मे बना लैछी। आलू के सब्जी त कई तरह के बना लै छी। आलू के परौठो बना लै छै आलू के उसिनक के आटा मे गूंथ के आ जैसे लिट्टी भरल पूरी के भरल जाइ छै सतुआ वै उसी तरह आलूके चोखा डाल डाल के बेल बेलकेऽ एतना नीक लागै छै कि हम की बताऊ। हम ब बाहर होस्टलमे रहैत रहै छी ने तऽ वहाँपे हमरा लिट्टी आ चिकेन मिलैत रहै छै एतना नीक लागै छै खायमे हम घरहु पे खैले छी की अहाँ कबो गोईठा पे खाना खैले छी कैसन लागै छै?
हँ, गोइठा के खाना तऽ ओ तऽ प्रकृतिक गोइठा तऽ प्रकृत। क चीज छै, गाय के द्वारा निकलै छै तऽ ओकरा के सुूखा के बनै छै गोईठा ईंधन, तऽ ओ बड़ा नीक लागे छै ओकर स्वादे खाना के अलग। हो जाइ छै। गैस के अपेक्षा। बड़ा नीक। लागै छी ओपर स्वादिष्ट लागै छै खानास स्वाद बढ़ जाय छै, ओ आहाँ के बत तैना अहांके स्वाद क कैसन लागै छै गोइठा पर के खाना के
हम तऽ अभी तक दुूईये बार खैले छी, हमर मामाजी अपन गाँव से सबसे पहिले गाँव से सबसे पहिले गेल रहै छै ने तऽ एक बोरा गोइठा ले आबै छै तऽ ऊ सबसे पहिले लिट्टी बनाबै छै ऊपे आ चिकेन बनाबै छै ऊपे बड़ा नीक लागे छै गोइठा चिकेन आ लिट्टी से लेकिन
से जादा गोइठा पर तऽ ओहिसे ज्यादा कके लिट्टी आ चिकेन बनै छै ना
जी, तऽ ऊहे लिट्टी आ चिकेन बनाबत रहै छै तऽ ऊ तऽ पहिली बार बनल रहै छै तऽ उतना बढ़िआँसे मतलब कि ना मतलब उतना बढ़िआँ से सुन्दर ना दिखै छै लेकिन सु्वदवामें तऽ बढ़िएँ होइ छै फेर ओकरा बाद बनयले छै तऽ लिट्टी या खस्सीके मीट बनयले रहै छियै तऽ बड़ा नीक लागैत रहै छै मतलब एतना नीक लागैत रहै छै कि हम अहाँकें की बतईयई बड़ा नीक मतलब सुन्दर तऽ लागै छै ई बताउ अब चूल्हा पर के खाना तऽ बढ़िए लागै छै। कबु खैले छी अहां अबु खैले त होब अहाॅं त खुद जानबे करै छी।
हँ हँ हमरा हम गाय पालले छी छियै ने तऽ हम जानै छियै हम तऽ अपनेसे गोइंठा पर गोइंठा बनाके गोइंठाके अच्छे से गोल गोल कऽ के ओमे लकड़ी के कोच के आ फेर गोइठाबा के थप थपा के लम्बा आकार दे के आ ओकरा ऊपर से फेर गोइंठाला रख के फेर ओकरा ऊपर से गोइंठा रख के ऐसे चार बार करै छी के आ ओकराके अच्छे से रौदामे अथीक सुखाके आ अ घरमे सहिहारके धऽ देबै छियै आ ओकर बड़ा नीकसे ईंधन जलै छै आ खानो बड़ा नीक लागै छै। चलियै अहाँसे बात कऽ के बड़ा नीक लागल फेर कभी समय मिली तऽ अहाँसे गप सप करब, नमस्कार धन्यवाद।
जी नमस्कार धन्य हमरो बड़ा नीक